हेलो
नमस्कार कहाँ अचं छी कहाँ के
नमस्कार हम नीक छी अहाँ सुनाउ कॉलेज जीवन केहन चलि रहल छै
बस ठीक ठीक चलि रहल छै आइ अचानक कॉलेज लाइफ याद आबि गेल तखन सोच लियौ अहाँ एहि विषयपर गप्प करब
वाह कॉलेज लाइफ तऽ जीवनमे सबसँ अलग या यादगार हिस्सा होइत छै
बिलकुल सही क लियौ इसकुल कॉलेज आबी त पूरा वातावरण बदल जाए छै
हँ स्वतन्त्रता बढ़ि जाइ छै आ जिम्मेदारी सेहो धीरे धीरे शुरू होइ छै
अहाँके लगैत छै कॉलेज लाइफमे सभ पैघ बदलाव की होइत छै
हमरा अनुसार सर्फ डिपेंडेंस
केना
स्कूल सभ चीज टीचर आ पेरेन्ट्स कंट्रोल करैत छह मुदा कॉलेजमे अपन निर्णय समयसँ लेबाक पड़ैत छै स्वयं लेबयके पड़ैत छै
सही अटेंडेंस स्टडी फ्रेंड्ससभ अपन हाथमे होइत छै
हँ बिलकुल
आब मोबाइल भूमिका कॉलेज लाइफमे बहुत बढ़ि गेल छै
हँ मोबाइल विदााउट कॉलज लाइफ लगभग इनकम्प्लीट छै
केना
क्लास अपडेट्स नोट्स व्हाट्सअप ग्रुप्स असाइनमेंट सभकिछु मोबाइलपर होइ छै सभचीज मोबाइलमे टीचर द छै
सही कहलियौ
मुदा यही मोबाइलसँ डिस्ट्रैक डिस्ट्रैेक्शन सेहो बहुत बढ़ि गेल छै
हँ क्लास समय सोशल मीडिया खोलब सामान्य भए गेल छै
ई आ परर्फॉर्मन्स पर असर करैत छै
अहाँके कॉलेजक
बिल्कुल याद छै
केना लागल छल
कनेक नार्भास कनेक एक्साइटेड
हमरा सङ्ग सेहो एहन भेल छल
हँ नव दोस्त नवी एनवायरमेंट सभ अजीब लागत छै
मुदा दो तीन दिन बाद सब नॉर्मल बहि जाइ छै
हँ फेर ओही जगह अपन लागैत लागैत छैिय
कॉलेजमे मित्रता केना बनैत छै
बहुत जल्दी
कीएक
कार कामन इन्ट्रे डली इन्ट्रकशन
सही एके क्लास एके सबब्जेकट एके प्रॉब्लम
हँ ओहि ओहि त बन्डिंग बन छै
अहाँके कोन सब्जेक्ट कॉलेजमे नीक लागैत छै
कम्प्यूटर साइन्स लिंक लगेैत छै
की एक
कारण यहमे लॉजिक आ क्रिएटिविटी दुनू छै
सही हमरा तऽ हिस्ट्री नीक लागैत छै
ओहो इंट्रेस्टिंग छै कारण ओ सामाजिक स्टोरी बतबैत छै
कॉलेजमे एटेंडेंस बहुत पैघ मुद्दा होइत छै
बिलकुल पचहत्तरि परसेंट
बहुत विद्यार्थी अटेंडेंस पूरा करबाक लेल आखरी दिन भाग दौड़ करैत छथि
हँ ई लगभग हर कॉलेजके कहानी छै
अहाँके लगै छै अटेंडेंस जरूरी छै
हँ कारण क्लास इन्टर्शन बिना लर्निंग अधेरा रहै छै
सही
मुदा सिर्फ अटेंडेंस भरलासँ किछो नहि होइत छै
मतलब
समर्थ जरूरी छै सिर्फ प्रेजेंट रहत नहि
बहुत नीक बात कह लियौ
धन्यवाद
कॉलेजमे एक्जाम प्रिपरेशन केना करै छै
हम रेगुलर स्टडी करबाक कोशिश करैत छी
रेगुलर मतलब
रोज दो तीन घणटा रिविज़न आर नोट्सपनबाद
ई बहुत डिसिप्लिन तरीका छै
हँ लास्ट मुमेंट प्रसर कम होइ छै
हमरा तऽ एग्जाम टाइम बहुत तनाव होइ छै
हँ ई तऽ नॉर्मल छै मुदा प्लनिंग जरूरी छै
कॉलेज में सबसे मजेदार चीज की होय छै
दोस्तों सङ्ग टाइम विदबाब
बिलकुल सही
कैन्टीन बंकिंग क्लासेज ग्रुप स्टडीसभ यादगार पल होइत छै
बैंकिंग तऽ हर केओ कखनो कखनो जरूरत करैत छै
हँ मुतलिमीटमे
तही
कॉलेज लाइफ सीख मस्ती आ भविष्य तीनो सङ्ग देत छै
बहुत सुंन्दर बात कह लियौ
धन्यवाद
देखू अब करैत करे समयक पता न चल
हँ कॉलेज लाइफ एक गप करब सचमे इंट्रेस्टिंग छै
अहाँ लगैत छै कॉलेज में सभसं महत्वपूर्ण चीज की छै
ई त बहुत जरूरी विषय छै कारण कॉलेजिक बस असली जिंन्दगी शुरू होय छै सही कहलहु लाइक करियर प्लानिंग प्लेसमेंट सब बहुत जरूरी छै
बिलकुल बहुत विद्यार्थी कॉलेजमे तऽ मजा करैत छथि मुदा भविष्यक तैयारी कम करैत छथि
हँ आ बादमे नौकरी या करियर लेल स्ट्रगल करैत छथि
अहाँके लगैत छै कॉलेजमे सभसँ महत्वपूर्ण चीज की छै
स्किल डेवलपमेन्ट
केना
डिग्री तऽ सबके भेट जाइत छै मुदा स्किल अलग बनबैत छै
सही कहलियो
आजुक समयमे कम्पनियाँ प्रैकटिकल नॉलेज देखैत छै
मतलब सिर्फ मार्क्स कॉफी नहि छै तखन विद्यार्थी की सिखू
कम्युनिकेशन कम्प्यूटर स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्वविंग आ टीम वर्क साथमे काम करल
ईसभ मोबाइल सेहो सीखल जा सकैत छै
हँ यूट्यूब छै ऑनलाइन कोर्सेस एपस छै सब मोबाइल पर उपलब्ध छै
मुदा बहुत विद्यार्थी मोबाइल गेम आ सोशल मीडियामे फँसि जाइत छथिन
हँ ई सभसँ पैघ डिस्ट्रेक्शन छै
अहाँके लगैत छै प्लेसमेंट प्रिपरेशन केना करबाक चाही
शुरुआत अर्ली स्टेजसँ
मतलब फर्स्ट ईयर से
हँ धीरे धीरे रीजनमे बिल्डिंग शुरू करबाक चाही फर्स्ट ईयर से
रिज्यूमरमे की की होबाक चाही
स्किल्स प्रोजेक्ट इंटर्नशिप अचीवमेंट्स
सही
बहुत विद्यार्थी अन्तिम विषयमे सोचबाक शुरू करैत छै
आ तखन समय कम भय जाइत छै
हँ बिलकुल
इंटर्नशिप किए जरूरी छै
कारण ओ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियन्स दैत छै जरूरी छै
मतलब किताबक नॉलेज अलग आ प्रैक्टिकल नॉलेज अलग
हँ दुनू जरूरी छै
कॉलेजमे नेटवर्किंग की एक इम्पोर्टेंट छै
आ भविष्यमे जॉब ऑपर्च्युनिटीज यही कनेक्शनसँ सेहो भेटैत छै
अहाँके लागै छै कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ि गेल छै
हँ बहुत कारण हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होइत छै आ सभ कॉम्पीटिशन करैत छै
तखन अलग केना बनल जाय
यूनिक स्किल होबयके चाही कंसिस्टेंसीसँ भी होत छै
से मतलब रोज प्रैकटिस
बिलकुल रोज प्रैकटिस
अहाँके कोन स्किल फ्यूचर लेल सभसँ इम्पोर्टेंट लागल छै
ए आइ टकनोलॉजी एंड ओकरकर अंडरस्टेंडिंग
कि
कारण फ्यूचर पुरा डिजिटल आ ए आइड रिबन होइतत
सही बात छै
आ कम्युनिकेशन स्कुल सेहो बहुत जरूरी छै
बहुत लोक इंग्लिश पर फोकस करैत छथिन
हँ इंग्लिश जरूरी छै मुदा क्लैरिटी बेसी इम्पोर्टेंट छै
मतलब
जो बात स्पष्ट बुझा सकी ओहे पर फोकस सही
हँ बिना डिसिप्लीन सब बर्बाद भइ सके छै
बिलकुल
अहाँके फ्यूचर प्लान की छै
हम टेक फिल्ममे जाना चाहैत छी आ स्किल बिल्ड करैत छी आँ
नीक लेफ़्ट हमरा कन्टेंट क्रिएशन आ स्टोरी टेलिंग नीक लागैत छै
ई तऽ आजुक समयके बहुत पावरफुल फील्ड छै
हँ मुद्दा कन्सिस्टेन्सी जरूरी छै
बिलकुल
कॉलेज लाइफ खत्म होबाक बाद सभ पैघ चुनौती की होइ छै
रियल रेस्पंसिबिलिटी दुनियादारी सबब नौकरी पैसा परिवार सभ अपन अपन होइ छै
सही
एहिह कारण प्रिपरेशन जरूरी छै
अहाँके लगैत छै रिगरेट केना अवॉइड कयल जाय
समय वेस्ट नहि करी
सोशल मीडिया
लिमिट में
सहीब
आ रोज किछु नया सिखू
ई बहुत नीक एडवाइस छै
धन्यवाद
देखू हमरा ल कॉलज लाइफ बस एन्जॉय करबाक समय न बल्की फ्यूचर बिल्ड करबाक समय छै
बिलकु सही कहलहु
आइक बातचीत बहुत क्लियरिटि ब एटल
हमरो सेहो
ठीक छै नमस्कार त
ठीक अ छै